हेलो
हँ की कहे रहिए फेर स बाजू
ई हां हम ई कहे रहियै कि से तऽ अहाँके दीदी के बिआह यहाँ भेल छै। गाँवमे भेल छै।
हं नै कोलकाता भेल छै गाँव गाँव में नै भेल छै।
अहाँके घर कोलकत्ता मे भी छै?
नै दीदी के ससुराल कोलकाता मे छथिन मतलब फैमिली सब
अच्छा तो अहाँ सब लोग गोटा हुआं गेल रहली।
हां
तऽ अहाँके तऽ बहुते इन्तजाम करके पड़त।
ना हमरा करल नै पड़लै। हुनके फैमिली सब अपन अ मैरेज हॉल हर चीज अपन व्यवस्था करलखिन।
दीदी के लव मैरिज छै की?
ना अरेंज मैरेज छै।
हम सोचलौं अरेंज मैरिज लव मैरिज छै तऽ लड़का उमर बहुते केना केतना इन्तजाम अरेंज मैरेज मे कर केन कोइ लड़का करबा दै छै बहुते बड़का बात छैऽ।
हुनके सब के मन रहै हमर तऽ सब मन रहैय यहीं होतै हुनका सब तऽ दिक्कत भेलै कि एते लोक के लए क कैसे जैबो? आ जानबे करै छियै कि जब मार्केट मे घर रहै छै वहां कते जगह तऽ रहै नहि छै व्यवस्था करनाइ सभकुछ करनाइ इहै दुआरे हम कार कलकत्ता स लोक के ई मार्केट छै तऽ ई विवाह भवान जैसे रहे है त ई सब नै ने छै यहाँ। अत मार्केट छै अपना थोड़ा बहुत सामान उमान कपड़ा खातिर छै न
छ अच्छा अच्छा तऽ अहाँके तऽ यहाँ से सब के ले जायके पड़तै परल होतइ।
हँ सौ लोग गेलखिन र।
अच्छा फिर भी सामान वगैरह सब ईतस सब ले के जायके पड़त पड़ले होतै तऽ भारी तऽ पड़ते ही होतय।
हं यहाँ से तऽ बस बुक भेल फेर ट्रेन बुक रहै। आ वहां तऽ रहबे के सब कुछी
जीजा पहले से हुआं रहै छथिन, कि शादी बियाह के बाद अप्लाई कर लीं वीजा के लिए।
नै से हुंनकर शादीस पहिले तऽ जॉब करै रहथि न मुम्बइ करै रहथीन।
अच्छा
ओए के बाद फेर वहाँ एम बी ए करा के देलखिन रह बिदेश से एम बी ए कर ओंहि बिदेशमे जॉब करै छी
बिदेश मे एम बी ए करलखिन बहुत ही तऽ बड़क बरका बात छै की वहाँ एम बी ए मे नंबर आगेलै हुनकरा के कीयौ कोना बेस प अप्लाई करलखिन ई तऽ हुंवाजाके इंटरेस्ट देलखिन
हँ इंटरव्यू भी लेलकै। इंटरव्यू लेलकै ऑनलाइन आ इग्जाम देल गेलखिन मतलब अप्लाइ करलखिन।
अच्छा बीयाह के बाद अप्लाइ करलखिन
हँ
अब तऽ दीदी भी हुं करते होथीन जॉब
ओ कोइ कोर्स ऐसन नहि ने करलखिन ह दीदी दीदी तऽ सिम्पल पढ़ाइ करलखिन बस स्नातक त करलखिन हन ना
तऽ जे जेना अहाँ बी एच यू सेहो करलखिन
हँ नै दीदी हमर यहीं से करलखिन हेँ हं जहाँ गाँंव छय वहीं स ओ जेनरल कंसंट के तैयारी करे लगलखिन दीदी आगा पढ़ाइ नै करलखिन दीहै खातिर जॉब करै छथिन लेकीन प्राइवेटमे आब नइ
हाँ कोनो बात नहि छै, हुआँ के तऽ प्राइवेट के नौकरी भी हिंयांके सरकारी से बढ़ बढ़क लो
बहु- बहुत बढ़िआँ अभी जे आठ मंथ से छोड़ मतलब एकदम छोइड़े देलखिन ह दीदी
हूँ
तऽ हुनका आधा सैलरी अभी भी दए रहल छैन
हं हुवां होइ छै ई सब नियम कानून बहुते अच्छा छै उहां के।
बच्चा के लिए भी बहुत सुविधा छै पढ़ाइ लिखाइ क दवाइ भाति हर चीज बहुत सुविधा छै।
पर उ विदेश से आएल छथिन त इहाँ दरभंगा फिर भी जेनाइ छे, पर उ गाँंव वाला एक एरिया पड़ जाइ छै उह फिर भी यहाँ पे रह रह रहल छी ई बहुते बड़का बात की हुंवा से आके उ हिंय हियाँ रह रहल कहियो के होइते नै छै कि आबते आब ता के साथ ही कहै छै हम न आयब बहुत गर्मी ऐ हम ई ना करब हम उ न खायब
ना ता पैआ तीन मंथ भए गेल छै न। तीन महीना पहिले अयलखिन ने हमर दीदी, कलकत्ता मे रहथिन। फेर कलकत्ता से दिन बनाय के, आनल गेलैन।
फिर भी यहाँ तीन महिना से रह रहलखिन हें, कोलकत्ता हो चाहे कही और के जगह हुवे, पर रहि तऽ रहल छी। जादा करै छी अहाँ कि दीदी, जादा ओ करै छी। अहाँके दीदी जादा करै छथिन, कि हमरा ई नहि चाही, उ नहि चाही। हम इ खायब, हम उ खायब। जे बनै छै, अच्छे से खाइ छथिन ने।
हँ।
इहे एना त चाहि होइ छै। एना ही चाहे होइ छै कि। आए तऽ खुद सुकून से खाय, आ दोसरो के सुकून से खाय। ई नहि कि बियाह होई गेल छै, बौआ भ गेल छै, तऽ सर पे चढ़िके न अच्छे से, हमर तऽ बहिन मिल के रहै छथि।
बौआ भेलै हन तऽ आब किछ काम तऽ नहि करै छथिन, तनि के यहाँ बिजी रहि जाइ छियै, किया की बाबूओ के देखय पड़ै छै ने। सुबह मे उठलहु तऽ घुमेलहु छत पर। सुबह के तनिक धूप लगबै छीयै त।
हू।
और हमर दीदी आठ बजे तक सुतले रहै छथिन।
एनाही होइ छै, एनाही होइ छै। जखन बहिन अपन बौआ ल‌ऽके आबै छै।
हूॅं त फेर खानो ने बनबय के रहै छै। त तनि लेट भ
तऽ खाना भी अहू अहीं बनाबै छियै माय।
हँ, मम्मी हमर तनी ड्यूटी रहइ छनि ने। आठ बजे से ड्यूटी रहै छनि तऽ, फेर हँ
फेर तऽ सब अहाँके ऊपर आबि गेल हेतै ने।
इहे कातिक मे नहि गेलियै हन। फेर नब में अपन डयूटी पकरतियै। हमरो नर्सिंग कम्प्लीट भए गेल छै ने। तऽ जैतियै पटना, तऽ पटनामे रहैत रहियै। जैतियै, लेकिन इएह छै कि आब चलि जयबै तऽ, फेर इहाँ दिक्कत भए जयतैक। आ हमरो मोन नहि लगतैय।
सही बात छै। अहाँ कतो भी कोशिश कर लेब कि?
हुँ।
बहिन से तऽ दूर भे जायत, पर बौआ से
बाबूस नहि ने, लगाव छै आ ओ ओकरो ने छै खोजैत रहे छी। एग्जाम देल जाय रह तऽ, कानैत रहै।
हू। हमरो भंजी एनाइ देखै छै जखन हम लाइब्रेरी जाय जायब तऽ उ कैए रुको रुको। नहि जाय दै छै रोज काना लागै छै जे ओकरा के पता नइ केना समझ आ जाय छै ई बच्चा सब बहुते समझदार भए गेल है आजकल के कि जखन कोइ क कपड़ा पहनलो कॉपी किताब ले के चल दे कुछ अपना बैग ले के बस समझ जाइ छै।
समैझ गेलखिन की बाहर जा रहल छै।
हू
इहल टास कल कनि बहुत जादेए बिजी भऽए जाइ छै। से हदी मे हम सहै जाइ छी बहुते भऽ जाइ छै।
कोनो बात नहि छै। अखन हमरो माय गाँव गेल छथिन तऽ हमरो थोड़ा बहुत इधर करैके पड़ै छै थोड़ा हमी इतना ए एतऽ एते भार हमरा पे एखन नहि पड़ै छै। पहिले पड़ते छी आखे अब नहि पडै़ छै आब हम थोड़ा खुद ही हल्का भे जाइ छी पहिले हम सुबह तऽ जल्दी उठै छियै की हमरा के खाना बनाबे के छै आब हम ना नहि लिय छी खाना बनाबैके लोड। जेकरा खाय होतै खुद ही देख लेतै।
चलि जाइ छौन तऽ पप्पा मम्मी रहै छथिन तऽ अपन ठीक सँ मैनेज कैर लै छथिन। ह
आब तऽ अहाँके खतम भए गेल एग्जाम अहाँके तऽ एग्जाम हमर से पहिले खतम भए गेल ने।
हँ। तीन तारफा तीन जुलाईके लास्ट भए गेल। ईने खतम भऽ गेलै।
तीन हमर तऽ चौ चलै अखेन क तऽ
अह अहाँके बाद शुरुओ भेलै ने हमर।
आँ हँ। बाद मे शुरू भेलए पहिले खतम भेल कते सब्जेक्ट रहेल अहाँके?
छै
हमरा सात रहै।
हेन सअर रहै तऽ एक दिन गेप करिक कभी। ऐसन होलै कि से आइ छै त फेर कलहो छै एना भेल गेलै। तऽ ई दुआरे जल्दी खतम भए गेलै।
हमर पहिला एग्जाम अ पहिला एग्जाम हमर होल ओकरा बाद हमरा बारह के बाद सीधा चौबीस के एग्जाम रहल एक दो हफ्ता के पूरा समय देल गेल। फेर उसके बाद लगातार भेल ओकरा बाद फेर को एक हफ्ता के छुट्टी देल फेर लगातार भए गेल दो।
हु। ना हमरा तऽ एगो मतलब तीन एग्जाम भए गेल तब चारि दिन छुट्टी भए गेल। ई तजिया नहि रहल मुस्लिम पर तब ओ ओम सबमे छोट छ भए गेल रहै, चारि दिन ओहिमे गैप भए गेलै, नहि तऽ आओर जल्दी एग्जाम खतम कर देते।
चलू नीके छै।
ह।
चलू अब रखै छी।
ठीक छै, जइयौ खाना खाय लियौ, जाइ छ खाना खा
हँ खाली, शुभरात्रि!